का हाल चाल बहिन
बस सखी ठीक छियै अहाँ अपन कहू की करै छियै ह हेलो हेलो
हेलो
हँ सखी
हँ अहाँके की काज भ रहल छै नहि नहि अहीँ छियै अहाँके आवाज आबै छै अहाँ कहू अहाँके की हाल काज हो रहल छै
हमर बड बे बड़का काज करै छीय बहिन अहाँ ई काज कभी केलहु ह हम तऽ करै छी
मइया ऐना केना के की काज कर छै छियै अहाँ जे हमरा हमे न कै ले छियै
अहाँके पैन के आवाज मे नहि आबै छै
अच्छा अच्छा बुझ गेलिये छियै बुझ गेले छियै जेना बड नीक काज कर छिया
नय सखी अहाँ गलत बुझि गेलियै हम अपन छोट बेटीक के नहबै छियै अहाँ गलत नहि बुझबै
नहि नहि हमे तऽ बुझले छियै कि लगै छै कि अहा हमरा सखी तनिका दोसर काज मे बिजी छै
हँ तऽ दोसरे काज में छियै, अपन काज नय छै तऽ दोसरे के काज मे छि कि यइय बेटी छै छोट बेटी छलै तऽ अभी उ कनिक पेट हल्का कयलक
अच्छा अच्छा हँ हँ
तो पेट हल्का कर ले छै न तऽ ओकरा हम लगले नहा धुआ कऽ आ तैयार कर दै छियै फेर तऽ कनि हमर काम हल्का हो जाइ छै छै आ नय तऽ ऐसे बच्चा के नहा दै छियै ने पहिले तऽ फेर दिक्कत होइ छै जानै छियै आइ काल्हि बच्चा सब नहि देखै छियै कि पानन से जे इतना दोस्ती रहै छै कि किछु कहियो ने हँ भिगा ले छै हँ पूरे भीगा ले छै
अ जेना हुआ के बैठा बै खा दे पानी लगे तऽ पानि छप छपार करते खूब खेलतय
आ देखियौ ने आधा घं्टा भेल छै ए न लगमे बै सब छै ठाढ़ छै आ खेले छै त बुझल तब हम आइल हाँ तऽ देखै छियै कि एकदम हल्का होल छै तऽ हम सोचलहुं कि चलू लगलेमे नहा धुआ दै छी तऽ हमर काज भए जेतै आ नहि तऽ फिर एहि काज जे लागल रहत फिर बौआ के जानै छियै अलसाबे छै सुतो लेल ह तऽ वही सोचलहु क जल्दी जल्दी कर दै छियै तऽ इहो काज न
हँ आ बाल बुतरु सुति जाइ छै ने त जी तनी थीर लगै छै बहिन
हँ हँ अ आइकनी सबेरे उठलै छै
अच्छा
हँ आ बौआ सबके स्सकुल भेजलियै ने तऽ इहो उठि गेलै सङ्गे सङ्गे
अच्छा
तऽ आब भेल छै समय सुतय लेल
हँ
हँ
अ सुते खातिर नहा उहा देब ने अहा उहा के तेल पानी हो जाय तो खूब
नहि नहि हम हम ब ओ नजर उतार दै छियै की मम्मी के पापा दीदी के भैया के ओला के टोला के मोहल्ला के जान के पहचानके के अनजान के सुबह के शाम के के बलआय के सबके नजर गुजर नली में खस जाय सबके नजर गुजैर नल्ली में खस सब नजर गुजैर नल्ली म खस जैत हम उतार देलहुँ अपन बच्चा के
नजर गुजर स ठीक कैलो अहाँ
आ जे हमर बौआ छै कनि हँ तावर से नहायत ओकरा सावरोमे नहाय के रहै छै
हँ केना बड गरम पड़ै छै की वाहाँ
हँ बड गरमी छै आ जे नहा ले छै ने एकदम फ्रेश हो के नहा ले छै पानि उनी माथा भिगा ले छै तखन तुरन्ते सुूजाइ छै आ नहि तो हमरा एकदम परेशान कर दै छै कै कै कै
किच किच लगै लगै छोते बाल बुतरू के तऽ गर्मी बर्दाश्त नहि ने हो अबै छै
ए बहिन से तऽ एकरा लेल ए सी लगबेले छियै लेकिन जानै छियै हम ए सी जल्दी नहि चलबै छियै दिन मे बच्चा सब एकठाम रहबे नहि करै छै कखन कखनो एम्हर एते अखनो रूमसँ बाहर निक कलत कभी छत बजाते त देख से ओ तओर हानिकारक ह से स हम चलबे हँ चलेबे नहि करै छी आ जाने छिये चलेबो कर छी छी ने तऽ सबके घर से भगा दै छी रूमसँ आ तऽ हम अकेेल में असगरे में चला कऽ क आ रहै छै
हँ न तऽ जनक र मे अगर अहाँ चलायब तऽ अहाँ ई अहाँके ई फायदा हो जायत कि एके रूमामे सभगोटा सुति जायब
नहि सुते छी कनि नहि नहि आई राते रति मे तऽ देखियौ सब सुत एकेठाम नीचे मे बिस्तर कऽ लै छी एकटा रंग के खालीए रखले छियै तऽ ओकरा बिस्तर के खालि करके नीचे में विस्तर कर लै छी गद्दार रहै छी आस अ एक तरफ में कालीन बिछा देेलो आ ओकरा पर मालिक से जाइ छथिन थिन आ इम्हर हम सब बाल बच्चा ल के एगो मैट्रेस छै ओकरे पे सूइत जाइ छी
अच्छा तऽ चलू ई तऽ ठीके होइ करउत
हँ हँ नहि देखियौ आब बच्चा सब छै दिन मे त के ओकरा इमहर-उमहर कर दै छियै रातमे कतहु नहि ने जेतै रातिमे तऽ कनि ठंढाइलो रहै छै घर बुझल तका हो कहै छियै कि एकेठाम सभ छुट जाइ छियै तऽ नीक रहै छै
जेना हमरा आर घर देने एने इमहर तऽ तनिका बादल बादल करल कर ले छै जेना मौसम त कन कट ठंढ़ाएल छै ते पंखेर के हवा मे त ठी ठंढा लागै छै।
नइ सखी एमहर के ओहन नइ छै नहि आइ कनि इधरो छै धूप मक मकाल्हि बुझलौ इधरो तेज नै छै धूप। लेकिन जानै छियै अं गर्मी तो छैये, गर्मी जे कहब अहाँ के नै छै से ने छै ग
अ बदर कट्टू धूप होबै छै।
हाँ मक मकाएल छै से ते कहै छी। कि आज धूप धूप मक मकाएल छै। ए
ए ना सखी एगो, ए ना एगो अहाँ के हम गप कहै छियै जरा सुनु। अह अहाँ देना से जेना मक्ख, मखाना जे मिलै छै।
हाँ हाँ।
तो अगर जे अहाँ के लगे मिल मिले मिली तऽ तेना हमका हमरा आर के भी ला देब अहाँ।
हाँ हाँ किया ने स खी ला देब ला देब, लेकिन ए आबते तखन ना आबे छे, एकटा फेरी वाला आबे छै ला क बुझलौ। आ दै छै आठ सौ की साढ़े आठ सौ टका दै छै। उम्म के जी हाँ तो कनिक ओकरा मे रहै हाँ ते जाने छीये, लेकिन ओकरा मे कनी खुलल रहत आ कनिक जे रहत से ओकरा मे कीड़ी रहत। कीड़ी मतलब छै जे कि छोट-छोट नै रहै छै, हाँ सुपारी जेकाँ लागै छै देखे मे, हाँ ओहने रहत। हाँ-हाँ।
अ तू ते पिसा उन्ना जाय की बु भाँज के जेना अगर पीस के अ खीर-उर बनाबे मे कम न हो जाय छै।
के‌ बक छोड़ियौ नहि ओहना अहाँ खाली अखरक कड़ाही म। ओकरा भूज दियौ बुझलियौ ओकरा कनि। एकरा मे सी माचप। आरामसँ ओकरा अ। दियौ मन से। आ फिर ओकरा नि निका लिअ आ कनिके घी दऽ क। आ घी पसन्द छै तऽ घी। आने त ए छै। तेल पसन्द अहाँके तऽ तेल हँ हँ जे अहाँके। पसन्द छै। से ओकरामे धऽ दियौ। कनिये। आ आ फिर जे। भूजले छियै ई। मखान के उकिड़ी के। ओकरा दऽ दियौ। आ ऊपर से कनी के नून छिड़क। क दिय।
ठीक छैऽ खाायमे भी नीक लगैत छै न।
बड सुंदर लागत जे बच्चा सब कुरकुरे य बिस्किट। खाय छै। से ओकरा उ खिला दियौ। तऽ देखियौ एकटा तऽ शरीरो बनैत छै।
हँ ई ई ई तऽहहान नीक कहैय छियै।
हँ आ एकठाम अहाँके इहो भए जाइ छै कि बच्चाके पेटो भरल आ जानै छियै ओकरा ने कनियो। टा देबै ने। एको मुठ्ठी खा लेत बच्चा सब से पेट बड़ी देरी लगी। भरल रहै छै जेना मूँगफलीमे रहै छै। ओहने हँ। ओहने पेट एकरो मे भरल रहै छै।
तऽ सुनू ने छै से कि हमरा आर‌ एकटा गप। जेना अह अहाँ आयब हमरार लगे ने। तऽ हमरा आर के एक के जी कीन केक आन दे।
ठीक छै ने हम तऽ देखै छियै अगर अइब आयब तऽ हम। पूरा प‌ करै छी। कोशिशके हम अहाँके लेल लऽ कऽ
हाँ जेना हमरा आर देने न एहि-म- -मखान बारह सौ पन्द्रह सौ रूपये किलो भेटाइत छै
हाँ एतो महँग भेटै छै बहिन एहन नहि कहियौ महंग तऽ एतो छै लेकिन जानै छियै इम्हर जे खेती होइ छै न तऽ लोकल आदमी जे रहै छै से फ्रेश वाला भेज छै आज तऽ जे ए-आइ ऐं-की ओकरा कहल छै जी आई टैग मिल गेल छै
हाँ हाँ
तऽ जानै छियै उ की होइ छै न सीधे विदेश वला आदमी सँ सब ले जाइ छै बुझलहूँ तऽ ई एहि लेल नहि तऽ जानै छियै जेकरे के हम गप्प कहै छियै अहाँके हम दू सौ टका सवा दू सौ रुप- रुपआ मे लेबै छलियै आ आइ देखियौ कियौ हम आठ सौ साढ़े आठ सौ टका दै छियै
बताउ तऽ नहि तऽ कोनो बात नहि जै सँ की जेना ई एकके जीभी हमरा आर के कीन के आन देब ने अहाँ
हाँ ठीक ठीक छै सखी हम देखै छियै आबै छै न हमर गली मे एगो बूढ़ा जेसन आबै छथि ठीक छै हम हुनकेसँ लै छियै इजाज़त तऽर हँ तऽ नीके दै छै छथ ठीक कनिक ओकरा मे रहे छै आ कनिक इहो रहै छै कि
हँ तऽ को कोइ बात नहि छै स की जेना मिलत तऽ हाल कीन के आनि देब हमरा आरके
एकदम एकदम ई कहै वला बात नहि छै सखी हमरा बुझले अछि लेकिन देख देखियौ आब मेन बात छै कि आब निकल निकलबै हम सब सनिचर के
अच्छा
हँ तऽ अगर ओकरासँ पहिले जे आबि जायत तऽ हम अहाँ लेल
हँ त बस आ जा कले के तऽ दिन छै सखी जेना अगर आज आर कल मे आ जायत तऽ ले लेब अहाँ
हँ देखियौ नहि‌‌ सखि कि हम तऽ अभी तक लेल पैकि्ंगो नहि कले छी हमरा तऽ बुझेबे नहि करै छी कि हम केना केना काज करब ने पैकि्ंगे कले छी नहि अपने तैयारी किछु कले छी नहि फेसियल ने मसाज ने थ्रेडिंग किछु नहि करबेले छी हम केनाके काज करू हमरा तऽ बुझेबे नहि करै छै आ देखबे करै छियै छोट बच्चाके
हँ ओ तऽ बाल बच्चा के साथ बड़ दिक्कत हो जाइ छै अकेले सज सब काज समारेमे आ हमरा आर के त पैकिंगे करे के नाम सुनले बुखार आ जाइ छै त कि हम हमहुँ चार गो कपड़ा निकालिक बिस्तर पे धर दै छियै आ पटका गेल छियै बिस्तरे पे के मालिक अईथिन‌ तब उनका के हम बोलब किस
हे सखी तऽ अहाँके सङ्गमे एक एकटा इहो छै ने कि लगमे छै किछु जे छूटत या बड़त तऽ अहाँ लऽ कऽ जा सकैत छी आधा घंटा के समय निकाल कऽ आ हमरा संग तऽ उ नहि छै हमर तऽ छै कम से कम बारह घंटा के रास्ता छै आब कहियो कि एक शहर से दोसर शहर जे जाइ छियै तऽ हम कोनाके हम लेके हूँ ईजात- आँ आ देखियौ अपन तऽ कुछ घटल बढ़ल रहे छै तऽ कोनो दिक्कत नहि लेकिन बाल बच्चा बढ़ैय वला बाल बच्चा छै ओ सब के हमसब करै नहि सकै छियै कुछ
सी बात छै
आ जानबे करै छियै आइ काल्हिके बाल बच्चाके की अहाँके पसन्द के ओकरा पसन्दे नहि पड़ै छै किछ ओ जे चाह हाँ ओ जे सोचत ओ जे चाहत से पढ़त पहिरत अहाँ जे कहबै कहतै की इ अच्छा नहीं लग रहा है उ अच्छा नह लग रहा है हँ उ-दि आब तऽ ओकरेमे खराब हो जाइ छै
तऽ आजकल के बाले बच्चा के शौख पूरा करऽत करऽत दिमाग खराब हो जाइ छै सखी चलू ठीक छै सखी एकटा हमरा आरके कॉल आ रहल छै हमे करब अहाँके ठीक
अछि छै सखी ठीक छै चलु बाय हँ